हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
हेलो
हँ
प्रणाम दीदी
खुश रह का हाल चाल
सब ठीके छै सब
चाय पानि होइ गेलै हमरो ठीके छौ चाय पानी होलौ
खैलहुन हँ हँ चाय आर पी लेलियै हन अब रतुका खानाके छै तऽ देखहीं न उ कहलखिन हन की से हम कहीं भोज छै ओन्ने कहीं
अच्छा
तऽ वही भोज खाय ल उ जैथिन नै बतैल कहलखिन आइ खाना नै बनबे ले से भोज शादीये आरकें न होतै या कुछ होतै
हँ आ
हूंम्म कहलखिन हमर खाना नै बनबै ले से हम ओन्हि से ओन्हि दोकानेसँ उ चलि जयथिन फेर हम्मे आर अपना सब कुछ होत तै तऽ बनैब
हँ हँ हूंम्म
खाली रोटी आर कुछ बनेबै खाय लेबै ओय से
हँ तब आरो की
हमरो सब्जी बचले छै तइका रोटी थोड़े से पकैबै होयतै
हूंम्म कोन चीके तरकारी बनेलहिं
आय आलू बैगन उं भिंडी लैके रखल छै
दिने बला छौ की अभी बला
नै दू बजे बनेलियौ रहै एक बजे दू बजे उहे छै एते लेटके तऽ खाना बनबै छीहीं
हँ तऽ की करतै
दिन भर सब्जिये बनैते रैहतिये से हमहूँ तऽ वैसही करै छी दिनेमे बढ़ाय क बना दै छियै ओहै रातिकऽ अपना खाली रोटी बनैलौ बस
तब कैसे एते महँगा होलऽ
साठि रुपए देलकै बैगन तुरते एते महंगा तरकारी कैसे करि दै छै बता ने कैसे आदमी - - खइते इतना महंगा तरकारी रे बाप - -
जबकि अभी सब जगह डूबय लगले हन तऽ सब्जिया सब तोड़ तोड़ के बेचै छै सस्ते आ से हमलोगके तऽ तब हमलोगके तरफ महंगे करि दै छै
साठि रुपए हमरा अपन बैगन लेलु आब देखियी की की होतौ से हम कहल एकरा स छै ने छोले आर कोइ चीज राजमा चावल छोला ई सब लेएथिन से अच्छा सधा ल लोकग पैसा बत सब्जीयो की करतै आदमी तऽ इह
जियो नै खाय के मन करै छै की की क खाइते खाइते अजिया गेलैहन मने एकदम
हँ
नै सब
हँ हँ हाँ नै मन करै छै खायके
हमरा तऽ कच्चू लागि देलखुन कच्चू कोइ बच्चा नै खेल
ओ भुजिया बनबै है कि सब्जी
सब्जी
अच्छा ओकरे अरबी कहै छै ऐसे आदमी ऐसे कच्चू हमलोग कहै छै
हँ उहे कोइ नै खेलकै कुल दालि भात खाली खेलकै
भुजिंया बनाय देथि तऽ आलू नियन रहतौ तऽ खाइ जाइ छै
हँ बनैलियै कद्दू भी बनेलिय तऽ कदुवाला मे की जाने छै ने कोई नै खेलकै नमरू हो य च लगगै तो खटरुस जे सब्जी लगले खिज्जा रहै लेकि किन उ खट्टा पना आए गेले सब्जी मे काहे पता नै ढ़ंक क बनै छै हँ
एक हमरो कने दिन लेकिन एक हाथ खीज्जे लेकिन सुखल हल्का एकदम फड़लियै तऽ कटलियै त हम बापरे बेकारे है
दूर नै ठीक लगैत छै सब्जीमे किछु समझमे नै आलो की आब खयबै से
खाइते आदमी हँ हम तो कहे चने आर लेलीहे से अच्छा नै खाए मे बढ़िया लगै हाय हमरो नै
नै कोनो सब्जी नै खाय के मन करै छौ हमरा ती कोनो सब्जी याद नहि आबै छै कोना खाउ जेकि बनत तऽ बढ़िआ लगत अजका खाना। खलियो मन नहि लगलो खायमे लगलो खाली जियए खातिर नहि खाइ छै।
ह, ह
ओहिस ने।
आज कलके सभ खाद आर पर लन फन बनल नहि ठीक टेस्ट लगे छै।
नहिए लगलै किछु बढ़िआ
हूँ कैसहु आदमी खा लय छै का करते आब ओ मजा कहा से मिल जतौ टेस्ट
पर बात नहि करै छै कि।
नहि अभी नहि खेलिय एतने छुट्टिये मिलै छो जो किछो करि नहि पाबै छियो हम अपने
कोइ सुनहय हे कामे पकड़
मिलै छै तऽ सुतियो नहि पाबै छियै आइ। हालते खराब रहे कूछ देर आ नहि काम करी तऽ कहा से चलतौ बाबू बिना मेहनत के कुछ नहि होइ छै। से हम जानै छी भेज मेहनत कऽ तभिए ने कुछ होतै ह बैठ कऽ आटा सान रहली छियो
ओ
तब रोटी पकेबो कखनो जाय
चार पाच गो रोटी बनेब हमर चावलो बचले छै
नहि हमर नहि बचलो रे आज हमर नहि बचलो।
खेलकौ नहि ने कोई ढंग सँ आ कून दालि भात खाली खाय खाय के रहि गेलै बस भात बचि गेलै आ बेचि गेलय तऽ आब कोइ खयबो नहि करतै
दू दिन से हम परेशान रहियै तऽ आइ हमर ठीक रहलहूँ
ओहे सभ। बात छै आर कि
ओ।
रोटी खाली बनेबै चैर गो या पाँच गो रोटी बनेबई तऽ जखनि खयतै तखनियो बनाय देबै होइ गेलै। कि करिबिही त कही कोई घरो से फोन आर नहि ने करै छै।
नहि अभी तऽ नहि केलको हैं करतौ कखनो अस्थिर से करै के होतो
कि करते सभके मुँहे दुखाय ह
ह सभके हालत खराब छै
देखलिए एकरो मे नेटवर्क अथी होबे छै
ह समझलीही ने उहे त ऊ आर सभ के मधरापुर एने पानि बढ़ रहलै हन ने पानी बेढ़ रहलय हन तऽ सभ ओने सब्जी आर सभ तोड़े तोड़ के त हाली हाली सस्ता मे अपना बेच रहले हन
बेचे है एनिहे देते त ना सस्ता हमलोग के तरफ महंगे छै
हमरा आर के त सभ दिने महंगा रहै छै कोनो दिन नहि सस्ता रहै छै रे बाप कहियो सस्ता नहि रहै छै अभियो पचास रुपए सँ कम नहि कुछो होतै
कि करबे एको दिन पत्तार बाला सब्जी खयलही कि नहि कच्चू पत्ता के
कहाँ बनेलीये नहि बनेलीये ने अभी दखय छी अभी नही बिक रहा लेकिन बिकै होतै
बिकै छै ह बिकै लगले हन इहे समोस सभ तऽ बिकबे करै छै मेघ बुन्नी वाला दिन मे ने ह
भरका कि नाली पर वाला रहता ह ई रहता है ओ रहताै हमे यहाँ
ओ ने नाली उली वला ने रहै छै
ह रे झूठे बोल दै छै काकम खाना
छिट्टा मे लै छिट्टा दौरी मे लैके आबै छै ओ नेय खाइ छथुन ओकर सब्जि
ने नोचे छै तऽ डर जाय छथिन जबकि ओते न नोचे छै हमरा रुन खहुँचै छै।
कहाँ नोचे छै ओते आ ऊपर से टमाटर उमाटर डाल देला के बाद ने नोचे छै, ओते हमे तऽ एगो नेबुओ डायल दै छियै निमबू भी गाइर दै छियै ओकरामे
ह
बनेलियो एक घ मने बनेलियो तऽ खनिये उगरिक के छोड़ि देलियो
हम तऽ बेसनिमे गरि दै छियै, हम तऽ बेसनियेमे गरि दै छियै
नय हमे झोर मागा लेय छियै।
सोचै छिये अन्दर तक पी जेतै इहे से।
हँ ओहो बढ़िए छै बेसनोमे रहै छै काहेकि ऐसू पत्तमे जेतै से केस अऐसू प्त
ह ह
मशम जेना लेकिन बनै छै बहुत बढ़िया ओकर सब्जी की कचू पत्ता वाला
हाँ खाय मे तऽ बड़ा बेजोर लगै छै।
ह लेकिन भुजलका नहि खाय पयबहो हँ भुजलका वला मे की होइ छै तनी नोचै छै रीते भुजलका बलामे नौचे लगत
हँ ओ पीले नहि दै छै तैयो खाय ले छैक ओ छौ भला।
आ ई कच्चू छिलबही ने तऽ हाथ कितना कुल कुल ऐतौ
नहि तऽ हम पच्चीस पकड़ले रहे छियौ। एने चक्कू भइ वहाँ तधरि आगहुत नहि आ पकड़ले रहबो तऽ अथी पकड़ लै छियै पनीर के लऽ कऽ पनीर पकड़ने रहे वो कच्चुआ चकु छिलते रह वो वहिसे
करेबो कहाँ से हाथे से करे छै छिहुल जेतौ पन्नीस छोटका छोका नहि आबै छथिन कतना दिक्कत होतौ छिलई मे।
हमरो लेल छै र किलोके कोन तीन पौआल रह है कैसो छक ओहो छिलक हमरो ओतनी ओतनी हमरो छोट गाड़िय रहे त हम भुजिया भुज दै छीयै भुजिया सभ आलू सभ खा जाइ छै
सब्जिए दाइल आर देख कऽ बनबै छियौ। सब्जी जे होइ छै ने दालि अर दैके मोसरी के दालि चाहे कोनो दालि फुलय लए देलियौ
अच्छा।
ओकरेसँ बनाबै छियै बनि जाइ छै बढ़िआ
जैसे परोर के बनै छै।
हँ तनी देर पहिले फूलेल दे देय छै कूकर मे ने बै छी मेन बात।
ह
कुकरमे सभ दै आरके पैक केर कऽ बनबै छियौ
अच्छा
असेए बन्बे छै
कोन दालि दै छै।
मौसरी वला।
अच्छा।
मसुरीए बला दालि दऽ दै छियै।
तऽ ओकरासँ कि होइ छै गाढ़े ने होतै कि होतै
हँ, तनी स्वाद अलग हो जाइ छै, आओर कि
ओ तऽ अपने लरलर रहे छै और कते
हँ, पिआज़ आर सँ तऽ कनि अच्छे हो जाइ छै
हँ अच्छा कुकर पिआज़ भूज भाइज दै छै ने
हँ हँ आओर सभ ठीक नऽ छौ
हँ सभ ठीके छै
हँं सभ ठीक छै जाइ छियौहम
ठीक ठीक ठीक
ठीक छै रखै छिओ जाइ छी रोटी बनबै लेलऽ बाद मे करबोउ फोन।
ठीक, ठीक छै।